हेलो क की हाल रोजी
ठीक छै अपन कह
हमरो बढ़िआँ छौ कतय छी हँ एग्जाम सब खतम भए गेलो तऽ आब की आगूके सोचलिहि यै
आब एखन नानी गाम बुआ गाम मौसी गाम पूरा टूर पर छी घुमि रहल छियै
अच्छा चल ईहो बढ़िया छौ आर की कहै छै कहि रियौ जे उम्म अथी सब एग्जाम सब के आगू के किछु प्लान छौ की
फोरम भरबै यू पी वालासँ
हँ
अगम अगस्तमे एतै तऽ भैर लेबै
हँ
ता तक तऽ आ इम्हर
घूम फिर हँ अ नाश्ता सभ भेलहु
हँ साँझके नाश्ता तऽ भए गेलै
हँ अभी छी कतय फिलहाल
अभी त बनगांव मे
ओ हँ उएह काल्हि खना कहलियै रहए ने तऽ कहलियै एक बेेर गप करियै ठीक छै कि नहि छै
करिये आइ काल्हि जेबै फेर दरसन मे आइ जाइ छी बाबाजी कुटी घुमय लए
अह हमहूँ काल्हि निकलबहु घुमय लए फेर तकर बाद परसू चलि जेयबौ अपन बौआ एहिठाम ओ त हँ अभी फिलहाल शहर सेम छौ परसू चलि जेबै ओतऽ निर्मली
मौसी लग की मम्मी लग
नहि ममेरी बहिन लग छियौ
ओ ममेरी बहिन छै सर
हँ तऽ दीदी कहलकै कि आइ एते बहुत दिन भए गेलो या नहि एली ताहि खातिर एते रह आ हमरो मोन लागत कहलियै ठीके छौ तऽ एते छियौ काल्हि हमहुँ जेबौ कतहु घुमय लए
हँ तऽ अपन घूम फिर ने पूरा मौका मिललोये नीक जेका घूम
ह तेँ खातिर कहलियै जे अभी मौका मिललैए तऽ घुमि लै छियै फेर तकर बाद तऽ उएह गाँवमे रहयके छै
तऽ अपने घर सब जेते फेरस
आ काल्हि हँ काल्हि खुना किछु भेल रहौ की किछ टें टेंशनस सब
नहि उएह ओ दिलकुश से लड़ाई भए गेलै आओर की हेतै
ओ उएह हमरा एखन पंकज फोन केलकै रहे ने तऽ कहलकै की जे एना एना गप भए गेलै रहे तऽ हम कहलियै जे हमरा तऽ नहि बतेलकै फोन करबो करलियै तऽ कहलकै हम रास्ता मे छी हमरा तऽ एहन सब गप नहि पता चललै कहलकै नहि एने भेले यै तऽ कहलियै भए सकै तब हमहूँ ओकरासँ फ्री भए कऽ गप्प करबै
हँ तऽ की कहतियै फालतूमे ओते लास्ट डेट रहय कथी लए सबके परेशान करितियै ओकर बाजब आब जानिते छी कनि बाजिते छै
हँ तेँ खातिर ओकरासँ हम दूर रहय छियै ने
तेँ ओ ओ कहल ओकर मैसेजो किछो करय छै जे किछो करतौ गपसप तऽ हम ओते नहि गप्प करै लए चाहै छियै बेकार में
हँ हँ त वएह कल अथी भेलै नहि तू हमरा कहली किछो नहि पता चलै कहल आय पंकज फोन करलकै तऽ कहलियै एक बेेर पुछबै आखिर भेलै रहै कि तऽ कहलियए हो बादेमे बात करबै एखन तते थाकल रहिय ने सुतलियौ यऽ मत पूछ काल्हिसँ सुतिए रहल छीयो
हमहूँ अपने सुतले रहियै आब जेबै काल्हिसँ एलियै तऽ खा खालियए दू बेर खाइयै सोचियै काज छै नहिये सुतल रह सुतल रह पूरा आइ जेबे यै एखन घुमे लए कनि बाबाजी कुटी बहुत सु
मम्मी कहे रहे की जे आइ साँझ में तू चलि गेल कहलियै दीदी मारबे करते जेबे तऽ कहलकै कि तब तोहर कपड़ा के पैक कर तो कहलियै कि जे तूहीं कए दहिं आ बस तीन चार टा कपड़ा लै के छौ आ समान सब हमर पैके छै तऽ तू बस एते सहरसा आबि हैं तऽ कहलकै ठीके छौ तऽ मम्मी एतौ सब चीज ले कै तब एतय से ट्रेन पकड़िके जबो उधर तऽ कहियो ई अथी के बाद हम उधरसँ आबै छियै तब कहियो सहरसा आबिये ने तब घुमि फिर लेब अपन
हँ एबई त कहबे करबो गे मिल लेबै दूनू गोटा
कहे रहय जे की कहे छै तो तू सब चलि गेलिये ने तऽ ए घुमतिये रेस्टोरेंट पेंट पहले ना कहना चाहिए हमरा सब केँ हम सब त कम ले तैयार
कहतीऐ तऽ सही मे भयारी हो रहै संगमे ओकरो संगे
हँ कहलियए की पहिले ने कहना चाही आ तकर बाद हमरा सबकेँ तऽ भए गेलय जे जल्दी जाय केँ छै हम थाकल रहियै तऽ एनामे कोना जेथियै तऽ कहलकै गकुन हँ स्टेशन हँ स्टेशन कें पास ही
एते सुन्दर छौ देखे मे देखबही तऽ अन्दर केँ दिलकुश फोटो डालने रहौ इंस्टाग्राम पर देखलियै जे एते सुन्दर छै की कहियौ
हँ हमरो पंकज कहलकय ह कहलकै तु सब मिस क देली कले पहिले ने कहना चाही एन सब चीज कलो हँ कहलकेँ की हम निकललिये की दू मिनट केँ बाद तू सब चलि गेली त कोना हम तोरा कहतियो ते एते हड़बरीमरी रहि जे लाड़लों कोन ट्रेन छुटल जाय रहो
ओसभ तऽ ओकर बाद ढेरिक लड़कियोसभ निकललै छै क्लाससँ सब संगे फोटो घीच केलकै वीडियो बनेलकै आइसक्रीम खेलकय
खुशबू सब रहय तऽ कहलियै कहियो मिलबै ने तब ओतय सहरसामे तऽ तब जेबै रेस्टोरेंट सभ अपन घुमि फिरि लेब आ फोटो वटो भी भाए जेतै एने बीच बीचमे मिलल करब तऽ नीक रहतै ने
तब कटबो किछू है त इ बनलै रहत इ
मनो लागते बीच बीच मे मिल लेबय तऽ एहन तऽ ककरो से दोस्ती एहन भेले रहय न इ जेना मिलतियए तऽ तोरा सबसे भेलौ यऽ तऽ मिलना ने चाही आ पंकजो सहरसेमे रहतय ओकरो हेतै तऽ फोन कए लेबै
हँ मिल सकैत छिय पंकज केँ स्वभाव बढ़ीए छि
आ
पंकज नीक छै अपनगप सप बढ़िआँसँ करै छै तरीका आसान कतऽ चल गेली हेलो
तऽ
लताम केँ बाग
ह ह हेलौ
कहलियौ लताम खेबही
नहि साँझ केँ नहि खेबो सर्दी भए जेतौ
अरे पात एते सुन्दर छ त एलियौ या
हू
त हम लताम खा रहल छियौक पूरा
हँ खो तब पानि नहि पिबिहे लेकिन एकर बाद
हँ क ओना खाय नहि छै साँझ केंँ देख क रहल नहि गेलय
हँ होइ छै कच्चा हेतौ ने ताहि खातिर
हँ कच्चा कनि मिठा एकदम ने रहै छै जो दाॅत सँ कच कच करैत छै खायमे हम तऽ जहियासँ से एलियो इम्हर अपन परसद मधि
हँ
तहिया से हम इ लतामे खोजइत छिय इ परसर मे लताम छोट छोट रहय हम घुर केँ जाइये घ काल गेल इ चाचियो ओहिठाम देखलियै कतहु नहि मिलले अंतिम मे एतऽ एलियो ताम करर लागि गेल अछि
हँ तऽ ओतय तऽ सहीमे ढेरिक रहै छै सभके दुआरपर लागल रहै छै
एखन की छै लताम के पूरा पाकले नहि कतहु कतहु बहुत छोटे छै कतहु कतउ कनि मनि भेलय या अहिस पहिले आम होइ छै त न होेइ छैय लताम
नहि गे ककरो बारहो महीना फड़ै छै
हँ तऽ बरमसिया सब थोड़ी रखने छै
हँ नहि ककरो ककरो लो नहि छौ पता हमरा जे सबके ककर ककरड़ कहियइ छै कियाकि हमरा एहिठाम जे लताम छै ने ओ बारहो महीना फड़े छै लेकिन हम खाय नहि छियै ओ घुलि जाइ छै ने नहि अच्छा लागै छै खायमे आ कच्चा अत बरमसिया सब जोड़ी राखने छै के खेतै
जो त च क क चावला नुनु रे साँझ के नहि खाइ छ इ लताम तू बच्चा छहि नहि खो
ह
ओ एकरा ददी के बेटा बहिन मे काम
मम्मी सब ठीक छौ ने
हँ मम्मी सब एकदम बढ़ििया छौ फोन करै छै जल्दी आबि जतौ त आमोन नहि लागैया
हँ ई बात तऽ सही मे सब मम्मी कहे छै हमरो मम्मी कहे रहे जे आन कम से कम कम कपड़ो त पैकिंग कए लिय तऽ हमरा मोन तऽ रहै जाइके लेकिन दीदी कहलकै जब मम्मी सब अयबे करतौ से साथ कथी ल तू ज जेबही
तऽ आब हम एखन चल जेबै मम्मी लगने काल्हि जेबो फेर परसनमा परसनमा काल्हि जेबौ ओकर बाद फेर चल जेबौ गाममे कियकि मम्मीे तबियत कनि भए गेलै खराब
हँ सही मे भेल हे तो आर ठङ्गनामे न दर्द के प्रॉब्लम ठीक भेलेलो मम्मीे ठङ्गनामे जे दर्द करैत रहै शायद
हँ नहि वएह दिक्कत छै प एक साइड न सोला प्रॉ्लम छै दर्द करैत रहै छै बेसी चलै छै अकेला एखन छै ने तऽ
आी छुटी छुट्टी छेबे ने करलहु तऽ तू सब एक बेर बनारस कहली रहय जे जेबे तऽ ओत तू दुनू मम्मी अथी करबा लै छियै करबा ले देखी की छियौ नहि छियौ
कहलियो न निवला जे हमरा भेले एखन दिक्कत जे छौ खन तीन महना दवाइ तऽ खााय छियै लेकिन हमरा खाबै के छै एक बेेर बढ़िआं दह डाक्टरसँ देखेबै जा जेबै बनारस कोन तऽ दिते आयल छै
हँ तब अपन ओतऽ देखाए लेबही ने तऽ ठीक रहतौ कमसँ कम ई तऽ पुष्टिभास तौ ने जे किछो नहि छै बस ओहिना हँ आ पर तकर बाद बाबो जीके दर्शन भए जेतौ काशी विश्वनाथके के बनारस घाटो हँ बनारस घाटो घुम लेब हमरा सब के त घर से न निकलनाइ मुश्किल छौ की कहियौ
सभ की कहब मुश्किले भए जाइ छै कि लोककेँ देखी कोनो काजे लागत तैं निकलतौ तऽ घर मे रहै छै अथी तो मम्मी सब के तऽ नहिये निकलल हइ छै
तब सहरसो आयब मुश्किले रहै छै तूं सब तऽ दूरे छियै
हँ परीक्षो दै लेल जाइ छियै वएह ल
ह लेकिन एक बेर एक बेर लेकिन तीन चार टा लड़की प्लान बनेत बनारस घूमे के लेकिन यैह छै अपन मम्मी सब जाइएल नहि देते कहते एकटा ने एकटा भाय के राख साथ मे ककरो नहि तऽ
बिआह के बाद जहियें बर संगे
हँ यो भए सकैयै
बर संगे जाइय हैं सब आरमान पूरा हेतौ जते मन मे छौ आ हमर दोस्त एकटा छौ घुमि रहल छौ पूरा अपन बर संगे
तऽ नहि तैयो कुमारिओ मे घूमना चाही कुमारि ओ मे घुमना चाही ई नहि जे शादी के बाद ओकरे पर निर्भर रही त ह
हा हा
ठीक हँ ठीके छौ तब
हँ ठीक छौ हम जाइ छिय आब कनि जेबो मंदिर कनि कपड़ा तपड़ा बदलबो
अच्छा ठीक छै